हँ नमस्कार छी।
की हाल चाल
सब बढ़िआँ छै, सुनउ की समाचार
हम सोचि रहल छलहुँ जे, एक परिवार -परिवार सब पिकनिक जायब अहाँ सभक योजना छी,
वाह ई तऽ, बहुत नीक विचार अछि बच्चा सब सेहो बहुत दिनसँ कहि रहल छथ जे कतहु घूमब जाय कतय जयबाक सोचने छी।
हम सोचलहुँ जे नदी किनार वा कोनो सुन्दर पार्क जायब खुलल वातावरण रहत है बच्चा सब खेलत है आ सब गोटे मिलके आनन्द लेब।
एकदम सही हमर परिवार सेहो तैयार भऽ जायत मुदा समय की राखब
अगर सब सहमत होइ तऽ, भोरे सात बजे निकलि जायब गर्मी सेहो कम रहत पूरा दिन घूमबाक समय भेटत।
ठीक अछि खाना घर सँ बन न कल लए जायब कि ओती किछु की नब
हमर विचार अछि, जे घरस भोजन बना कर ले जायब घरक खाना स्वादिष्ट सेहो होइत अछि, आ खर्च सेहो कम होइत अछि।
सही कहलहुँ हमर पत्नी पूरी आलूदम् सलाद आ खीर बना देत
बहुत बढ़आं हमर घरस पुलाव पनीरक तरकारी चटनी आ ठण्डा पेयजल जाय
फल बिस्कुट नमकीन आ बच्चासभ लेल चॉकलेट सेहो राखिले
राखु पानिक के बोतल पेट गिलास चम्मच टिशू पेपर आ कचरा राख पाग बैग सेहो ले जायत
सही बात सफाई के विशेष ध्यान राखब जतेक कचरा होयइत सभ बैग मे जमा कर
ह
डस्टंग बिनमेक
प्रकृतिक रचा अछि।
बच्चा सब क्रिकेट फुटबॉल आ बैडमिंटन लए जाज चाहेत अछि।
हम कैरम लूडो आ ब्लूटूथ स्पीकर सेहो ले जेब मुदा आवाज बहुत तेज नहि राखब
ठीक अछि परिवारक संग गप-सप फोटो आ खेल ई सब बेसी मजेदार रहत
हमर माता-पिता सेहो छलै चाहैत छथिन हुनका लेल कुर्सी आ दड़ी लै जाइब
बहुत नीक हमर दादा-दादी सेहो खुश भऽ जे हेत
धीरे-धीरे गाड़ी केकरा सऽ जैब
हमर गाड़ी मे सात गोटे बेसि सकैत छथि अगर बेसी लोक होयत तऽ अहाँ अपन गाड़ी सेहो ल ले आउ
ठीक अछि दुनू गाड़ी से आराम सऽ चलि जायब
मौसमक पूर्वानुमान देख लहु
हाँ मौसम साफ देखा रहल अछि। तैयो एकटा छातासँ रेनकोट राखी
ठीक फर्स्ट ए एडबॉक्स सेहो जरूरी राखब
हाँ दवाई बैंडेज सेनिटाइजर मच्छर भगाबैवला क्रीम सब राखि
पिकनिक बाद साँझ छः बजे घड़ीक धरी लोटी जाएब
ठीक अछि बच्चा सबथाकि जेता तखन समयसँ घर पहुँचब उचित रहतै
तऽ तय भऽ गेल रविवार भोरे सा- त बजे सब तैयार रहब
हऽ शनिचरी साँझ फेर फोन कऽ अन्तिम तैयारी पर बात कएऽ लेब
जर--रूर ई पिकनिक यादगार बनत
हुँ
ठीक अछि
हेलो
हऽ बोली न
जी कहियो अच्छा अमित एकटा बात पूछले चाहैत छी बच्चासब लेल अलगसँ की की व्यवस्था करब
हमर बिचार अछि जे बच्चा सब लेल फुटबॉल क्रिकेट बैट बैडमिंटन रंग-बिरंग बॉल आ छोट-छोट खेलौना सेहो ले जायब
बहुत नीक तखन ओस सब पूरा दिन मोबाईल नै खेलकूदमे व्यस्त रहत
बिलकुल आई-काली बच्चा सब मोबाइल मे बहुस समय बीतबैत आ एक दिन प्रकृतिक बीच खेलत तसबात सेहो नीक रहत
हम सोचि रहल छी जे परिवारक सब सदस्य मिलके किछो मनोरंजक कार्यक्रम सेहो करब।
जँका
अन्ताक्षरी, चुटकुला प्रतियोगिता, गीत संगीत आ बच्चा सभक लेल चित्र बनाबैयक प्रतियोगिता।
ई तऽ बहुत नीक विचार अछि। विजेता सबके छोट-छोट उपहार सेहो दऽ सकैत छी।
हँ चॉकलेट, पेन-कॉपी आ कहानी किताब बाहर में दऽ सकैत छी।
हमर पिथा जी पुरान दिनक बहुत रो छ, कथा सुनबैत छथि, बच्चा सब ध्यान स सुनत।
हमर माताजी सेहो अपन बचपनक पिकनिकक अनुभव सुनौती है।
केहन गप सुनिकऽ बच्चा सबके बहुत किछु सीखै लेत भेटत।
सही कहलौं हुं। परिवारक संग समय बितेनाइ सब पैघ खुशी होइत अछे।
खाना खायलाक बाद सब गोटे मिल क थोड़ी देर आराम करब।
हाँ, गा गाछक के छाॅं मे बेसी क चाय पीबा में बहुत आनंद आबत
फेर सब मिलैक पारक चारू कात घूमल।
जँ फूलक बगैचा रहत तऽ ओतऽ फोटो सेहो खीचब।
बच्चा सब के प्राकिरतिक महत्व सेहो बुझाइब।
हं। बुझाइब जाहि कचो नाहि, वातावरण स्व च्छ राख
हमसब अपन कचरा वापस बैग में जमा करड़ हइ
ईहि देख के बच्चा सब सेहो नीक आदत सीखत।
हमर पत्नी कहि रहल छथि जे सभ मिलि खाना खायएत त स्वाद दुगुना भऽ जायत।
एकदम सँ फिर एकटा बात मन में आइल। ताहि लेल फोन केलौं।
हँ-हँ कहू, की बात छैय?
हम सोचि रहल छलूॅं जे पिकनिक में सब परिवारक सदस्य के किछू न किछु जिम्मे दारी द देल जाइ।
ई तऽ बहुत नीक विचार अत, तखन ककरो पर बेसी भार नाइ पड़त।
हमर पिताजी पानी व्यवस्था देखता, आ मम्मी भोजनक।
हमर पत्नी नास्ता आ मिठाई देखता, आ हम खेलक समानक जिम्मेदारी लेब।
बच्चा सबके सेहो छोट छोट जिम्मेदारी देब जाहीक ओ सब जिम्मेदारी बनत।
हँ। कोनो बच्चा प्लेट बाँटत, कोनो पानि देत, आ कोनो कचरा जमा करत।
ई सब देख केऽ उनका सहयोग करबाक आदत पड़त।
बिलकुल सही कहलौं।
हमर मम्मी कहि रहल छथि जे पिकनिक मे सब गोटे मिली के एक साथ भोजन करब, ताहिसँ अपनापन बढ़ैत अछि।
हं घर में तऽ सब अपन-अपन समय पर खायत अ छि मुदा एहन मौका कम भेटत अछि।
हम चाहैत छी जे नहि दादा, दादी सेहो अपन पुरान अनुभव सुनाबथी।
बच्चा सब के ओ कथा सुनबा में बहुत मजा आयत।
हं ओ सब जानत जे, पहिने लोक सब बिना मोबाइल या इंटरनेट केना आनन्द करैत छलाह।
सही बात ओहि समय परिवारक संग समय बितेनाइ सब बस मनोरंजन छल।
भोजनाक बाद हमसब मिल क नदी किनार थोड़ा टहले जाय
ताजा हवा आ शान्त वातावरणे मे मन बहुत प्रसन्न भऽ जाइत।
ज्यों समय भेटत तऽ बच्चासबकेँ पेड़ पौधाक बारेमे सेहो जानकारी देब हम्म
हां हुनका बुझायब जे पर्यावरण बचेनाइ किएक जरूरी अछि।
हमसब मिलकेऽ कसम लेब जे, केतहु कचरा नहि फेंकब।
ई बहुत नीक संदेश होएत।
साँझमे चाय पीबैत-पीबैत अगिला पारिवारिक कार्यक्रम योजना सेहो बना सकैत छी।
हमर विचार अछि जे, अगिला बेड चिड़िया घर वाटे तिहासिक स्थान घूमे ल जाय।
अब तऽ सब तैयारी लगभग पूरा भए गेल होएत।
हँ लगभग सब तैयारी पूरा भए गेल अछि, बस कल ही भोरे खाना बना कल निकलबाक अछि।
हमार घरमे सेहो सब बहुत खुश छथि, मम्मी कहलि य से तैयारीमे लागि गेल ह छथि।
हमर घर में बच्चा सब, बैग खोली-खोली देखैत रहैत अछि जे किछु छोटी तऽ नहि गेल।
हूं हमार बेटी सेहो बार बार अपन टोपी, चश्मा आ पानी के बोतल देखैत रहें छछि।
ई उत्साह देखिक मन बहुत खुश भए जाय छथि।
बिल्कुल बहुत दिन बाद पूरा परिवार एक साथ घूमत जायत अय।
हमर पिताजी कहि रहल छलाह, जे एहन कार्यक्रम पारिवारिक सम्बन्ध के मजबूत बनबैत अछि।
सही बात आइ काल्ही सब अपन-अपन काज मे व्यस्त रहैत अछि। एक दूसरासँ गप करबाक समय नहि भेटैत अछि।
पिकनिक मे आराम से बैसी के सब गोटे अपन -अपन अनुभव स काजा करत।
ठीक हबऽ अब राखी छै।
ठीक छी रखै छी।